हेलो नमस्कार आओर बता े य अहााँ के हाल चाल सब नीक छै
हँ सब छै अहाँके बताबह ने
हँ हमरो सब नीक छै अहाँके खाना खा लेलियै
हँ खा लेल लिय
अहाँके कथिी कथिी खाना खैलियै यए
चावल दाल भिंडी का सब्जी पापड़ तिलौरीी यही खाइ यही खइ लिय इहा
ओ बड़ा नीक खाना खैली आज खुद से बनैली या कि माताजी बनलथिन
मात जी बनैेली है
ओ
अ अहाँके खा लिये छै
हम तऽ अभी नहि खायले बड़ै अभी खबै दस एगारह बजेले आओर बताइ और बताये न अहा के खाना में कथिी कथिी बनावे आ जायत हे कोन खाना सबस जदा पसन्द छै बतै आइ ने ह
खाना मे हम चावल दाल सब्जी बना लेबै छै सब्जी मे हर तरह के खाना बना लेबै छै मुर्गी का भी चिकन बना लिय छै खस्सी का भी चिकन बना लियै छै मछली भी अंडा भी बना लियै छै
बाह तब काफी अच्छा छै आओर बतये ने अहाँके खाना मे कोन खाना सबस ज्यादा नीक लागै छै
शाकाहारी खाना बहुत नीक लागै छै दालि चावल सब्जी
अच्छा चलियै अहाँ मर्ग के मीट बना लै छियै
क न न न बनल
न ओलै बनब
नहि
कि हमरा बनाबै आ जाइ छै
हमरा सि प्याज कट करेबइ छै
ओ ई बात हइ और बतैये ने अहााँ के उड़ी के मौसम कैसन छै
सब नीक छै
चलिये ओर बतैये उधर बारिश उारिश भए गेलै किना भेलै ह किना उधर बारिश
हँ भेर लै छियै कुछ दिन पहिले बारिश आओर आँधी भी आ रहे छियै
हँ इधर भी बड़ा बारिश बरखा भेलए छै फिर बारा आँधी आल बारा जोर जोर से आँधी ब बह रहै ओदिन बारह पेड़ पौधे भी गाँंव में बड़ा लो
अल नहि ह तरा भल
अहाँसँ कोनो काम करै छी अहाँके
नहि
अहा के बता दू क हमरो एगो मोट डाली मे बड़ा आम लागे लागल रहे उहे डढ़िया गिर गेल छै काफी आम नुकसान भए गेलै अहाँके बतैयौ अहाँके बागवानीमे आम उम लगैले छियै कि न
हँ लगेले छिय ने
अ अहाँके कोन कोन आम लगले छीिय य सब सबसँ ज्यादा कोन आम अहाँके पसन्द छै खायल
हम आम लगबै छियै के बिज्जू के मालदे के इ सब आ मालदे आम काफी नीक लगै छै
ह्म
अहाँके कोन सा आम नीक लगै छै
हमरा तऽ सब आम नीक लागे छै कोनो आम खराब न होइ छै सब नीक के रहै छै हम सब आम खााय छी अहाँके एो ताज अपना बागवानी मे लगले छी एगो दालमा आम क ड़ एगो बीजुक आम के पेड़ एगो किशनभोग एगो मालदेव आम के पेड़ एगो जर्दा आम के पेड़ एगो दशहरी आम के पेड़ बारह सिपिया आम के पेड़ मई आम के पेड़ बारह आम पेड़ लग ले छी अह हमरा सारा नीक लागै छै खााय मे अहाँके जामुन खयले छीयै क न कभी
हँ खैली छियै ने वर्ष खइ ल छी
के जामुन खा कैसन लागे छै
हँ बहुत नीक लागल छी
ओ चलि जाइ आओर बताइए ने किछ आप फूल लगले छी कि न घर के आस पास मे
न लगले छिय
हम तऽ लगले छी गेंन्दा फूल लगेले छी गुलाब के फू फूल लग ले छी च्पा की फूल छै चमेली के फूल रात रानी के फूल फूल लगाय ले छीियै अनेक तरह के पेड़ पौधे और फूल लगाय ले छीिय बड़ा नीक लागे छै जब घाम उग जाय छै ने जा्यदे रौदा हो जाय छै ह तऽ ओहिमे छा मे बैठे मे बड़ा नीक लागे छै छाव में बैठे से गर्मियो कम लागे छै अहाँ के बतैयौ अहाँ के छा में बैठे छियै कि ने
हँ बैठे छीय ने गाँंव मे तऽ बहुत अच्छा लगै छै बैठनेपा
ह
अहाँके बता अबै ने
अहााँ के हम कथिी बतेये इधर मौसम ठीक है अहे के हम खाली बतेबै त रह काबुल
आओर बतबै छै ने खाजा खाइ छियै
खाजा तऽ रग खिया होइ छै हल न
हम तऽ खुदे नहिी खाइ छी तऽ कहाँ से खियै छै आपको
तऽ कहय लेलए पूछै छी अहाँके कि खाजा खाइ छी
आ अहाँके कही खााय छियै
न रहुआ जानै छै की हम न घरे ल कर खा सकै छी लगतै ई लोको बोलैए जानै छी फिर भी खाय बोलै छी
ह्म
अहाँके सब प कते छै
अहाँके आओर बताइ ने अहाँके किताब पढ़े पसन्द छियै
हँ हमरा किताब पढ़े मे काफी नीक लागैत छै किताब पढ़ल काफी अच्छा लागैत छै बड़ा नीक लागैत छै मोनो लागल किताब पढ़े मे दिमाग शान्त हो जे पढ़ला से किताब अहाँके किताब पढ़ै छी कोन किताब पढ़े पढ़ल सबस नीक लागै छै अहाँके
किताब पढ़ नीक लगैत छै सभसँ जादा हिन्दीकेा किताब पढ़नेमे बहुत नीक लगैत छै
चलियै आओर बतैयै अहाँके क पढ़ाइ लिखाइ कैसे कैसन चलत छै
हँ सब नीक चलै छै
अहके हँ हमरो सब नीक चलै छै अहाँके कोन सा क्लास पढ़ै छियै
कक्षामे हम अहाँके हम बारहवीं कक्षामे पढ़ै छी
ओ अहाँके अहाँके तऽ फाइनल हो जाइ कितना के मने कोन साल मे फाइनल हो जाय कए साल मे अहाँके बारेमे भी कक्षा
ह तीसरी माह मे फाइनल हो जाइ छै ठीक
ओ चले अहाँके कोन सा विषय लिय लेल छियै
विषय हम जीव विज्ञान लेबै छ
ओ चलियै एहि बार हमहुँ विषय लिय छीिय जीवी विज्ञान बड़ा नीक विषय छै पढ़े मे बड़ा नीक लागै छै बड़ा मन लागै छै जीव विज्ञान पढ़े मे ने
हँ बहुत नीक लागै छै उसमे शरीर के बारेमे पढ़ाबै छियै बहुत
अहाँ से बता दू कि ओमे हमन के शरीर के बारे मे रहल अइ ने ओहि से ओ नीक लागल पढ़े मे अहाँ से बताउ ने
हँ
ओहिसँ मोन लागल है ओहिमे अपना शरीर के बारे मे पढ़ेमे मन लागल अहाँके अहाँके भौ भौतिक शास्त्र कैसन लागल अइ
अहाँ नीके लागे छै लेकिन उतना नीक न लागे छी उसमे काफी सूत्र याद करै छी
हँ हमरा तऽ लागै छै नीक ई जीव विज्ञान आ भौतिक शास्त्र केमेिस्ट्री तऽ माथे खराब कऽ दै छै ई दुनू तऽ ता ठीको छै ई विषय तऽ के रसायन शास्त्र बिलकुल खराब छै बारह ओमे फॉर्मूला रहल रहैत छै ने
हँ
पढ़े मे मने न लागे छै उ रसायन शास्त्र अहाँके बतैयौ ने और धूप उप उध रौदा तेज उगल छै
हँ बहुत तेज धूप उगल छी गर्मी केारे हालत खराब होगई छै मने
ह तऽ माता पिता के अपना बाहर न निकल देबै बड़ा रौदा उगै हइ आ उ ओ लोगो को ग्लूकोज चाहे शर्बत शिकंजी ई सब बना के पियबै आ अपनो ख्याल रखबै अपनो धूप मे निकलबैत छत्री ले के निकलबै अहाँके सुनाई देत हँ हमूँ खयाल रखबै अपन
खयाल राखि छीय
चलि आओर बताइ न उधर जदाा रहौदा उगल छै का
का कहै छी
उधर जादा उधर उ कर
ना ठीके उगै छियै दुपहर में काफी धूप उगै छी ने तऽ घर से बाहर न निकलै छी हम
दुखी बारह दुपहर मे कड़ा कारा रौद उग जाइ छै निकले के मोने न करै छै केनाहु जाय के नहि मन करै छै आ नहि खाय पिये के मन करै छै ने
हँ ठीक कहै छै
चलियइ अहाँ से बात करके बारा नीक लागल नमस्कार
नमस्कार